हो हँ गोर लागै छै
हेलो
ह भ लागै छै
हेलो गोर लागै‌ छी आवाज नय छै य हँ हँ नीके रहौ ठीक छी ई सब होइ छै आू लगाबचा ओझा सभ चलि गेएलथि
नहि नहि आइ छुट्टी केने छथि
अच्छा बुझि गेलियै हँ कखन जेबै मन्दिर अच्छा दिल्लए दिल्लीए मे छै मन्दिर की म पू दिल्लीसँ बाहर छै
ह अचछा
आजलदी उस मेन उठल जा य
हजार दोस मलिय
खाना बैन ने
खानो बनि गेलै
बनब
अच्छा अच्छा हँ हू हँ काल्हिसँ नहि तबियत ठीक की भेलैन है
ह कह नहिते भऽ जाइ छै बढ़ लाग
छै तऽ बरहे लागै छै ह
बुझलनि
हूँ
हूँ
हाँ पूजा कर जय प्रकाश छै हमरो जेना आबि गेलै तऽ घर त। आब जरबै लए जायत छी फोटो देखलिये काल्हि ह आइ लऽ जेथिन जरबै लए आब
जाने छथिन ओ लग लगेमे छथिन जानैत छथि
हूँ मोन बड्ड यए जायके लेकिन पप्प पप्पा मना कऽ देलखिन कहली चलि जैतहुँ आइ काठी चढ़ा लैतहुँ
कहै छथिन पप्पा बहुत टाइम लागि जेतै ताप चलि जेतै जरबय लए
आय लेल छथ
हँ तैयारी भइए गेल छै आ राते ने आबि जाइ गेलै घरपर हूँ
हू
कहलखिन कथी लए एम छोड़ि दिहे परेशानी भऽ जेतै दू तीन टा बच्चा छोड़िकऽ एनाइ गेनाय
ह ह
वीडियो कॉल कऽ कऽ देख लेलियै
वीडियो कॉलमे देख लेने छलियै ह मौसियो आबि गेलखिन ऐं
खाना नए बनल य
खाना नए बनल य खाना कहाँ बनलै ये एखन काजे होइए घरेके काज सब आब एकरा सबके इसकुलके तैआरी कऽ लेबै जेतै तहन खाना बीना नहा सोना कऽ मौसम नहि ठीक यऽ गाँवके विध विधिवला पानि वाला मौसम ये
कय दा ओ गेलय
कय दा ओ गेलय हूँ इमहर
कय दा ओ गेलय
कल चालूवला देनेए कि नहि करय लए कहाँ आ आैसे ने आ आय कन जे आइ चालू भए जात
ह देखियौ की होइ छै आइ तऽ फुरसते नै हयत ओना
ह त अहाँके दिन भरि ओहि मे बीतत तैयो एक बेर मैसे साँझ तक नहि रहत कऽ देबै फेर बहुत काफी टाइम लागि गेल अहाँके नहि तऽ चौबीस घण्टामे ओ पूरा अथी कऽ दै छलखिन
ओ कहलखिन कि भऽ जाइ छै कनि दिक्कत हम कलियै कि
हूँ बौआ ठीकऽ यन
हँ ओ
ओ हो सबेरे उठलै या हमरे साथे अच्छा ओहो बुझै छै ने मम्मीके म एनिवर्सरी छियै तऽ तै दुआरे जल्दी उठ गेलै
उठलै या त फेर पाएन पीलकै या पानि पी कऽ बाबा लग दयेलिया तऽ बाबा ल सुति रह
पछ ह
से रहै जे बाबा राखि लै छथिन ओरिया क
हँ हँ रहि जाइ छै न ताहि दुआरे
हमरा खूब पड़ छक
आओर सभ ठीके यए चाह सब पीलहुँ हेँ दू बेर आब तेसर बेर तकर बाद नहाय लए जाएब एखन एको बेर नहि पीलौ
नै नै आ दोबारा बना लेबै तऽ फेर ओ कपड़ा बनाए लै छै
हू हू
ह
तहन अथी की कहै छै फोटो भेज देब कोन साड़ी पहिरब से
आँ
आँ फोटो भेज देब झिकऽ साड़ी आई कोन पहिरब मारेजडे मे
नहि
आी ह रुणा दीदी कहिया काल्हि केने छलथि काल्हि के ने छलैथ फोन हँ हँ बरियां अच्छा के लिए बात
हँ कह कि नहि नै नै मा अडि कोल ए
ओ
हँ त लोक की करतै आब भेँट घाँट तऽ नहिए छै ने फोनेसँ लोक समाचार बुझै छै की करबै अहाँ तऽ हम नहि हम तऽ अहाँ नेऽ से
हू
खनो बोल अथी ये घेरा यऽ परोड़ यऽ बैगन यऽ बैगने आलू अदौरी सब्जी भात बनेबै
तयऽ भोर होइ छै तऽ ओ खानाके टेन्शन तन साँझ पड़ छै तब खानाके टेन्शन दिमाग खराब लागेत रहे छै की बनउ की बनउ सोचिते सोचिते दििन अथी भय जाय छै
हू
तहन ओहिझा दिन आइ आइ भरि दिन नहिए जेथिन ने ड्यूटीपर
हू एगारह बजे एयलखिन तब हँ कहिो कालके बहुत लेट भऽ जाइ छैन
ओतऽ रौदिऽ एतऽ बड केहन समय खराब होलै केनाकऽ ओ जरेथिन केन कऽथी हेतै पता ने
बड दिक्त
बड दिक्कत एहि समयमे जरनाइो मुश्किल बारिश होइवय लागै छै तऽ मिझा जाइ छै नऽ
बिपैत भऽ जाय छै भरि रााते भी विदाायई छै तऽ आन के दुआारे पर रखने छथिन की करते मुर्दा कऽ नीचा मऽ रखते तऽ भीजे जेतऽ ना
हँ
त दुआरे पर रखने
आओर सब ठीकी झाड़ू आ पोछा सब हेतै आब सएहाय नऽ तकरबाद नहायब
झाड़ू पोछयकऽ बाद नहायब
हू
बौआँ कनि नीकसँ खुआ पिया देबै शान्त भऽ जायत नहि तऽ परेशान
आ दूध ल लेबय साथ मे
दस टा ल लेब
बउओ के ल जेबै न मन्दिर ह पिछला साल तऽ लागैए जे ओहो गेल छलथि अहाँ के जाउतो हँ हँ त पिछला साल मंदिर नय गेल छलिये किये तऽ फोटोमे देखने छलहुँ
हँ
अइ बेर कए साल पुरि गेल हँ तीन चारि पुरके पाँच काम चालू हैत आँ एहि बेर पाँच पूरी गेल
अच्छा छठम चालू हैत
कोन दऽके दिन बीत जाइत छै पता नहि चलय छै
कोन सम दऽ क दिन समय बीत जाइत छै पता नहि चलै छै
हँ हँ
हँ हँ कहलहुँ जे कोन द दऽ कऽ एते दिन बीत गेलै पता नहि चलैय छै
ह्म्म अहाँ के ओ दीदी घर पर रहथिन न हुनका सँ बात कऽ सकै छियै ने अहाँ अच्छा ह हेतै रास्ता शुरू ह्म्म
एमरहे
हँ हँ कतहु बैसब ने शान्तिमे तऽ ओम्हर कऽ लेब ओझा लग कनि बौआ के दऽ देबनि हम त अपना कोशिश करैत रहू छी कि कतेक जल्दी हुवे
हँ
ह की करबै चालू हेतै तखने ने किछ आय ओ गलत शासन मे हँ होइ छै जे कनि नहियो आराम करब ओ काज भऽ जेत
ह
हूँ
हूँ या
तऽ
हेलो
हेलो
हेलो